की हाल है बहिन
बढ़िआँ अपन कहू
ठीक छै कऽ तऽ स छी अहाँ
हम आसम
अच्छा असाम से
हँ आसाम मे गुवाहाटी स
अच्छा अच्छा और हम दिल्ली में रहै छी मधुबनी स छी।
हँ शायद रात में गप्प भेल रहा न कि
हँ अच्छा अहाँ बात भेल छलै।
हँ हँ
फोने नै केओ उठबै छथीन दू तीन आदमी पर केलियन हन तऽ
नै हमर की भऽ गेल छै हम व्हाट्सएप जे करै छियै न से दोसर नम्बर छै आर हम एहिपर हमर नम्बर लेकिन
अच्छा अच्छा
हँ हमरा कऽ सकै छी जहन करब। किए एखनो कयला केँ बाद दस मिनट भऽ जायत तहन बात भेला के दस मिनट केँ बाद फेर अहाँ। की इच्छा हैत अगर तऽ अहाँ कऽ सकैत छी हमरा।
ठीक ठीक और छलखिन हन मतलब सब ओइपर मैसेज करै छथिन जे हम मतलब हमरा कॉल करू कॉल करू, केलियैन हँ तऽ उठबैते नै छथिन।
हूँ हँ सएह भऽ जाय छै हमहु तें देख, देखलिया तऽ हमहुँ सेह कहलियै न हें करै छियै। तऽ किओ गोटा सबके अपन काज हेतैन भऽ जाइ छैन ने।
कहै सिथिन हमरा पर कॉल करू हम फ्री छी तहन केलियैन हें।
हँ नै आब कहू आ तहने भऽ जाइ छै ने खनो। काज एहन, जे बीचमे चाइल आतऽ त करऽ पड़ै छै लोकके।
ओ अथि त ओईमे रहै छै
हँ कामके तऽ कोनो अथिये नै छै, देखबे करै छीयई।
ओकर टाइम नै छै।
नै छै, नै छै, बिल्कुल नै छै।
आओर भोजन भऽ गेल अहाँके?
हमर भोजन अखन बईन रहल अई। नास्ता भेलअइ ओ कनि हम भोजन देरी सँ बनब। बै छी जे, ओ कनि देरीसँ अबै छथिन अगर। चाइरो पाँच बजे तक चइल अयलथ तऽ खाना कनि गरम रहल। तऽ कनि खेलैथ भात नै तऽ फेर। अथी भऽ जाइ छै। तऽ नास्ता भेल छै सबगोटाक के। ओ गेलखिन ऑफिस। फीस नास्ता स कऽ कऽ। उ तऽ सबेरे जाइ छथिन छए बजे सुबह मे।
अच्छा अच्छा
सोए छओए बजे चईल जाइ छथिन तऽ हुनका।
ओ
कनि देरी भऽ जाइए मतलब जल्दी नै कयलौ तऽ फेर हुनका फेर दिक्कत भऽ जेतै नास्ता करऽमे ने। तऽ बना कऽ देलौं। फेर अबैत अबैत साँझे भऽ जाइ छन। एतऽसँ दूर छै। ड्यूटियओ जाइ छथिन तऽ ट्रेनसँ गेलथ। तहन फेर। हूँ। तें दुआरे। इम्हर खानाके देरी भऽ जाइ छै। ओहि ला देरीसँ बनेबे करै छै। कनि गरम रहतै।
हँ लेट स एला के बाद, भऽ जाइ छै कनी
अपने तऽ खाए लै छीयै। हुनका चक्कर मे त नै रहै छीए।
नै नै ओते लेट तऽ केना रहबै।
हँ अपना नै पार लगैया।
हूँ, कुनो बात नै छै। भगवान कहै छथिन, मतलब अपनो जीवन के ने, अथी करै ला, त्याग करै ला। पहिले अपने सहि तकर बाद
तहन ने। हँ हँ उएह बुझ ते छियै। आब किनको किछु होबऽसँ तऽ फेर ठी खुद ठीक रहऽ सब।
पहिले हँ पहिले अपन शरीर पहिले अपन शरीर तकर बाद तऽ। अपने सही रहैया लोक त केहनो के देख। होइ छनि से भ जाय छनि
ओकरा कनी दिक्कत भऽ जाइ छै लेकिन कर के तऽ छैहे तऽ अपन बनेलौं ओते हेडेक नै रहल, जे एखने खाय के छै। मतलब रहलथ घर मे तहन त कनिक भेल जे जल्दी। कनि बना दियै नै रहलैथ त अथि बड़का बौआ नै यै घर मे
अच्छा अच्छा
छोट का एखन आयल अई गरमी छुट्टी छै त शिलौग स
हॅं हॅं
अहो नाश्ता क क क अहाँ ओते ओ पढ़ाइ करै छै
ह शिलौंग मे एगो हमर मामा रहे छे जॉब करे छथिन ओता
हँ ई पढ़ाइ एखन करेय या दू एक साल भेलेय हुॅं एक साल भेलेए गेलाय त आ छुट्टी पर त आयल छले कहने छ लिये आ कनि पूजा कनि करेएब भगवान आन के त सत्यनारायण भगवान के पूजा केलौ आब धियोपुता के त ईसभ सिखे बे तहने ने सिखतै नै त ओसभ कि जान गेले
हाॅं हाॅं
गाम घर मे रहल त गाम घर के सभ शिख आब त हम अहा सिखेबै तहने बच्चा बुझथिन
सही बात छै
हा अहाँ सभ घर मे मैथिली बाजे छी बच्चा के अबैए बाज
ए
घर मे मैथिली बाजै छी कि ने अहाँ सभ
हमर घर मे सभगोटा मैथिलीए बाजे छैथ बस बौआ सभ ईसकुल जाइए त ईस्कूल मे बजे छैथ फेर घर मे मैथिलीए यूज
हँ हमहू सब हमहूँ सब सब आदमी हँ हमहूँ सब नीक लगे छे हमरा त सब्जीए तरकारी वाल ऐता के ओ भेट जाइया एना उम्हर के त हम ओ अपने भाषा हा अपने भाषा मे बजलौ
हा हमरो कनी मे जखन अबै छथिन सब्जी वालला सब सब पूरा मतलब एते दूर में जते दूर में हम सब रहै छी छिये ने पूरा मैथिली मैथिले सभ छथिन पूरा आ ओर ब्राह्मणे छथिन सभ
हाॅं हमरो सबके इम्हर अहाँ के ओतेक त अथिन ब्राह्मण छथिन त ब्राह्मण के दिक्कत हमरो सबके नै हए ब्राह्मण भोजन करबै लेल
नै एतय् त अहाँ के एक एकाघ मतलब सब गाँव से मतलब एतय आब क बेस गेल छथिन जेना मतलब बेच अ नै लोक के बाहर मे अपन बना लेलक रह लागल तेनाही सभ रहे छथिन त एतय अहाँ के एकादशी जाग उपनयन मुूड़न बियाह सब ता एते करे जाय छथिन
हा हा होइ छै ऐकरा सब के बहुत अच्छा से ओते करथीन
ह एखन जेना एकादशी जाग केने रहथिन त एक स आठ के बदला हमरा लगे या जे चैर सेए पाँच सेए ब्राह्मण आइब गेल हेतैन
तहन आब गाँव मे नै भेटे या ब्राह्मण
गाँव मे आब दिक्कत आब सभ दिल्ली बम्बई पकैड़ लेलखिन ह बाहर सब पकड़ लेलखिन
आब लेकिन अपनो सभ के गाम के आब विकास ओम्हर भ रहलये त धीरे धीरे कही सुविधा भ जाय
हेतै धीरे धीरे राइज करते‌।
हु धीरे- धीरे करत एखन तऽ सुनलियै कतेक जगह अहाँ केँ अथि भेलए ई ओ बहुत जगह एखन भऽ रहल अइ
हँ धीरे- धीरे ओहो सब आगू बढ़बे करतै।
हँ मिथिला हाट गेल छी कि नै
हँ एक बेर हम गेल छी बहुत नीक लागल छलै।
फेर तऽ आइगो गेल छलैये न।
हँ हम तऽ नै गेलौं है
नै गेल छलौ एक बेेर गाँव गेलौ तऽ सभ गोटा प्लान बनेलैथ तऽ गेलौ सब तऽ पहिले कहे छलखिन ओ ओत जा कऽ की होइ छै किछ नै छै एना छै। गेलौ तऽ नीक लागल घुमै में नीक लागै छै
हँ हँ सेह होइ छै।
भनसाघर सभ देखय में सभ स नीक लागैत छै पिछला याद लोककेँ आइब जाइ छै।
पर तऽ देखै छी लेकिन गेलौ हे नै एखन तक
मोबाइल पर तऽ देखै छी हँ मोबाइल पर तऽ देखै छी बस गैलौ हें नै देखू आब कहिया जाइ छी। मोन बड अइ इच्छा अह जायके।
हऽ हे जेब्बे करब तहन
हँ इच्छा अइ जायके हँ वैह छै जे जाइत तऽ छी लेकिन टाइम केँ एहन भऽ जाइत छै ने जे
अ दीदी टाइम केना पास टाइम केना पास होइ छै गाँव में से पता
हँ हमरा पास तऽ अइछे टाइम लेकिन हिनका सभ केँ वजह स हमरा फस
हँ हँ भऽ जाइ छै दिक्कत भऽ जाइ छै।
कहै छै जादा आब तऽ आबहे पड़त जब नै एलू तऽ फेर एत
लेकिन गाँव हमहुँ सब गेल रहियै एक महीना पर एलियै एक महीना पाँच दिन पर लेकिन प ते नै चललै एक महीना कोना बितले से।
ह से तऽ छैहिए
काम किछ नै एम्हर ओम्हर करू बस टाइम पास।
कोना टाइम बीत जाइत छलय पते नै चलै छलै।
नै गाँव पर नै पता चलत आ नीक नीको लगै छै मौसम वातावरण हु बहुत नीक लागत।
बहुत नीक लागैत रहैत छै। गाँव केँ माहौल बहुत अलग छै।
हँ बहुत अलग छै एखन। एखनो गाँव गाँवे अइ नै नै नै सही बात सही बात एकदम सही बात।
गाँव केँ जेहेन स्वच्छता छै तेहन अहाँ कतबो बाहर में नै लियो चाहे अपन मकान रहे हँ या किराया केँ मकान अ अन्दर मे बन्द -बन्द रहू ओ बहुत दिक्कत भऽ जाइ छै।
हँ गाँव गाँवेेये। गाँव के परतर शहर कहाँ करत एखनो
काहै करै छी
आर कनिक जे और विकास भऽ जइतै ओ तऽ हमही अहाँ करबै तहने हेतै। एहा बच्चा सभ करथिन कनि बिजनस के जे भऽ जेतै कनि बढ़िआँ सँ तहन त फेर दिक्कत नै छै तहन लोक किया जते दिल्ली बम्बई कमा ल
तऽ सही बात छै
वएह बात छै
धीरे धीरे हेतै कनि टाइम लगतै धीरे धीरे सभ भऽ जेतै
हु टाइम तऽ लगतै लेकिन भऽ जेतै
हँ तकर बाद लोक के गाँव सँ अबय के इच्छे नय हेतै
हू
मतलब कमाई आबअ लगै छै जतऽ से तऽ लोक के रहे के इच्छा तेने जागृत होइ छै
ताय जागृत होइ छै आब मेन छै कि जे एतऽ अहाँके जिनका छनि अपन घर दुआरि कयने छथि तिनका लेल नीक छैय जिनका नय छन तिनका सभ के बहुत मान लिअ जे जते कमाइ छथिन ओहि के त हमरा होय या दस परसेंट बीस परसेंट ता भारे लाएग जाय छै हर जगह जे जतऽ रहै छथि
चौथा हिस्सा अहाँ राखि लियौ भात
भाड़े लगे छै आब एहिसँ हमरे सभ के एम्हर गुवाहाटी सबमे अहाँके भाड़ा दस हजार रुपैआ तऽ बुझू जे नॉर्मल होइ
हँ हँ हँ
आ ओहिसँ ऊपर जतेक लोक जा पबैत छथि अपन
हँ जेहन अपन लै छथि ताहि हिसाब सँ लगै छै
ओहिसँ ऊपर अहाँ के जतेक जा पाबी तऽ सएह बात भऽ जाइ छै
आ ई छै जाहि हिसाब सँ कमाइत हेथिन उएह हिसाब सँ ओ हर चीज सोचथिन न
हँ हँ हँ ठीके कहै छिय
जे हिसाब से लोक के पैसा अबै ओहि हिसाब से खर्चो करे मे मन लग
हँ जे जते कमाइत छथिन ओहि हिसाब सँ हुनकर खर्चो तऽ बान्हल छन
ओहे तऽ
सैलरी एक बेर लोक केँ भेटैत छनि किनको जिनका सैलरी वाला सिस्टम छन तिन हुनका महिना मे एक बेर भेटै छनि लेकिन तीस दिन तऽ ओहिसँ चलय पड़ैत छै सभके
सही बात छै
आ ओकर तऽ कोनो अथी नय छै
कोनो अथी नय छै
ओहे मे दुनू गोटा मिलि क किछु अगर करू तहन त ओ ठीक रहै छै ज्यादा
हूँ हूँ आब बिना दू आदमी बाहर मे जे छथिन ने दीदी दू आदमी जहन जॉब करथीन तकर बादे हुनकर घर नीक सँ कनि चलतनि नय त अकेला मे ने बहुत सोचय पड़ै छै
बहुत बहुत हम सब
करियौ त एमहर अथी खराब हैत हँ केलों हन त एखन तक हमहूँ नय छोट बौआ छथि
हँ
लेकिन बाइ चान्स कहियो लाइफ मे सोचै छियै करबो करू त बिजनेस बला लाइन पकड़ू ठीक रहै छै
अपन अथी करू सैह ठीक छै चाहे छोटो हमरो होय ये अपन अपने जुता के दुकान रहैत लेकिन अपन रहैत
एतय ने लहठी के बहुत अथी छै लहठी जदि आन के त बढ़िया से मतलब एतय दुकान एगो खोलि लेल जाय आओर चलाबै ढंग से त बहुत बिक्री हेतै बहुत किए जतेक एतय मैथिलानी सभ छथिन ने सभ गाँव स अनाय छथिन आब एतय यदि भेटय लगतनि आइ कनि काल लए गाँव जाइत छथिन ओतय स आनैत छथिन रस्ता मे फूटैयो के डर रहै छै
आ एतऽ त यदि भेटतनि दस रुपआ महगो भेटैत छै लोक के त होइ छै चल हमरा एतय भेटअ
भेट गेल वएह बड़का छै आ पाबनि तिहार मे पाबनि तिहार मे त कनिक बेसिए रहैत छै डिमांड लहठी के
अथी मे दुर्गा पूजा मे मतलब हमरा पास मे नहि छले त हम खरीदने